हेलो हं हं
नमस्कार मित्र की हाल चाल अछि
नमस्कार सब बढ़िआँ छी अहाँ सुनाउ आइ काल्हि ई काज चलि रहल छी
हम ठीक छी व्यवसाय में आइ एकटा महत्वपूर्ण विषय पर अह चर्चा करै चाहते छी बहुत विद्यार्थी सरकारी नौकरी। तैयार करैत छथि जबकि कछु लोक अपन छोट व्यवस शुरू करबाक निर्णय लैत छथि। हमरा बुझात मे ही अछि जे। कोन विकल्प बेसी उपयुक्त होयत।
ई व्यवसायमे बहुत रोचक विषय अछि। आजुक समयमे दुनू विकल्प अपन अपन महत्व अछि सरकारी नौकरी स्थिति। स्थिरता, आसुरक्षा बहुत। जबकि छोट व्यवसाय व्यक्ति के। स्वतंत्र रूपसँ कागज कार बाग अवश्यक दैत अछि।
अधिकाश अभिभावक सेहो चाहत कऽ जे हुनकर बच्चा सरकारी नौकरी करे हुनका लागैत अछि जे नियमित वेतन सामाजिक सम्मान। आ, भविष्य सुरक्षा। यही क्षेत्रमे बेसी अछि।
हँ ई सोच बहुत वर्षसँ चलत अभी रहल अछि, सरकारी नौकरी निश्चित आ छुटी पेशन जेका विभिन्न सुविधा आ कतेक। क्षेत्रमे वथ लाभ। देवो उपलब्ध होइत अछि। यही कारण बहुत लोग यही दिशा मे आकर्षित होइत अछि।
मुदा सरकारी लेब आसान नहि अछि
झ
प्रतियोगी परीक्षामे लाखो लाभारती शामिल होइ तऽ छी जबकि रीति पदक। संख्या सीमित रहैत अछि, यही कारण बहुत वर्ष तैयरी करे पड़ तऽ छी
बिल्कूल सफलता लेलो धरि निरन्तर मेहनत या अनुशासन बहुत आवश्यक। अछि हतुक विद्यार्थी अनेक वर्ष तैयरी करतऽ मुद्दा प्रतियोगिता कठिन होयबाक कारण सभके सफलता नहि भेटैत अछि
दूसरी तरफ छोट व्यवसाय शुरू करब लेलऽ कोनो प्रतियोगिता परीक्षा नहि दे। पढ़ैत अछि के व्यक्ति के नीक विचार मेहनत आ सही योजना हो। तऽ ओ अपन व्यवसाय शुरू कार सक अछि सकैत अछि
सही कहलूँ छोटे व्यवसाय सभसँ पैघ विशेषता ई छै जे व्यक्ति अपन निर्णय स्वयं लेबर स्वतंत्र रहैत अछि समय कार्यशील या विकासक दिशा पर स्वयं नियंत्रण रहैत अछि
मुदा व्यवसाय में जोखिम सेहो बहुत रहहि अछि शुरुआत में पूजी पूंजी लगाबए पड़ैत अछि जब व्यवसाय सफल नहि भेल तऽ आर्थिक नुकसान
ह
हो बक संभावना रहत अी
ई बात सही अछि व्यवसाय में लाभ या हानि दुनूक सम्भावना रहल अछि मुदा य सही योजना ग्राहक आवश्यकता या गुणवत्तपूर्ण सेवा पर ध्यान देल तऽ धीरे धीरे व्यवसाय सफल भइ सकैत अछि
एकटा बात आरोआछी सरकारी नौकरी में निश्चित समय पर वेतन भेटित अछि जबकि व्यवसाय में आमदनी प्रत्येक महिना सामान नय रहे पछी
हँ मुद्दा सफल व्यवसाय अपन मेहनत या य योग्यता आधार पर सरकारी नौकरी से बहुत बेसी आयत सेहो अर्जित क सकत कति अर्थात व्यवसायिक कमाई पर निश्चित सीमा नय होइत छै
तखन ई कहब उचित होय जे सरकारी नौकरी स्थिरता प्रदान करैत अछि जबकि छोट व्यवसाय विकास आ आयक असीम सम्भावना प्रदान करैत अछि
बिलकुल मुद्दा सही निर्णय लेन देनक खाफ चुनौती जोखि सामाजिक प्रभाव या भविष्यके अवसर पर विस्तार विचारक करब आवश्यक अछि
सही कहलहु अगिला भाग मे हम सरकारी नौकरी आ छोट व्यवसाय आमदनी जोखिम सामाजिक सम सम्मान कार्य जीवन आब भविष्य समानभावन विस्तृत तुलना करब
अवश्य तखन निर्णय भावना पर नहि बल्कि तथ्य या अनुभवक आधार परर लेब आसान होयत
तो पिछला बेर हम न सरकारी नौकरी आ छोट व्यवसायक सामान्य अन्तर पर चर्चा कयले रही अब हम जानल चाहै छी जे अधरिक दृष्टिता दुनूमें कौन सा विकल्प सही लाभदायक मानल जा सकेलाछि
ई प्रश्नक एकटक निश्चित उत्तर देब कठिन अछि सरकारी नौकरी में प्रत्येक महिना निश्चित वेतन भेटात अछि यही कारण आर्थिक स्थिरता रहैत अछि या भविष्यक योजना बना बनात में सुविधा होयइत अछि
हँ नियमित मिटाल से परिवारक खर्च बच्चा सबके पढ़ल आ बचत योजन आराम से बनाओल जा सकैत अछि एहि कारण बहुत लोग सरकारी नौकरी सुरक्ष च विकल्प म नहि छथिति
बिलकुल मुदा छोटा व्यवसाय स्थिति अलग होइत अच्छा शुरुआत में आमदनी कम हो सकत अछी केतक बेर घाटा सेहो भय सकैत अछि मुदा जे व्यवसाय सफल भई जाय ते आइ लगातार पढ़ पाप सम्भावना रहैत अछि
अर्थात व्यवसाय में जोखिम बेसी अछि मुद्दा सफलता भेटल भेटला पर कमाइ के निश्चित सीमा नी रहेता चीन
बिलकुल सह यत मेहनत ग्राहक विश्वास गुणवत्तपूर्ण सेवा आ सहित योजना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावत अछी सफल व्यवसाय स्वयं रोजगार प्रापाप्त करत छति या दोसर लोकके सेहो रोजगार दैत छथि
समाज में समानक धृष्टता से धृष्टता ही कह बहुत लोग मानैत छथि जे सरकारी नौकरी में प्रतिष्ठा बेसी होइत अछि
परम्परागत रूपे ई सोच आवश्यक रहल छथि सरकारी कर्मचारी के समाज में सम्मान भेटैत अछि मुदा आइ काल् सफल उधामी या व्यवसायी सबके हेत से सेहो बहुत सम्मान भेटैत अछि समान कागज ईमानदारी या योगदान से भेटत अ केवल प प्रशांत नहि
ई बात हमरा बहुत उचित लागैत अछि ज केनो व्यक्ति अपन व्यवसाय ईमानदारी से चलबैत छथि आ समाजक सेवा करैत छथि तऽ उके बराबर सामान भेटत भेटबाक चाही
निश्चित रूपसँ आप कार्य जीवन पर विचार करी सरकारी नौकरी में निश्चित कार्यालय समय रहैत अछि छुट्टी व्यवस्था सेहो रहत अछि यही कारण परिवार लेलऽ सामानिकाल अपेक्षाकृत आसान होइत अछि।
मुद्दा व्यवसाय मे। प्रम्बिक्स समय मे दिन रात मेहनत करैत पड़ैत होए।
ह, विशेष रूप से शुरुआती वर्षमे व्यवसायके अधिक समय देय पड़त अछि। ग्राहक बनाबै गुणवत्तकऽ। ध्यान रखब हिसाब किताब या। बाजारक प्रतिस्पर्धा ई सभकऽ स्वय देखय पड़ैत अछि
अर्थात व्यवसाय मे स्वतंत्रता तय रहैत अछि। मुद्दा जिम्मेदारी सेहो बेसी रहिता अछि।
बिल्कूल जे व्यवसाय सफल भए जाइ तेना धीरे धीरे टीम तैयार भऽ जाइत अछि या आ काज व्यवस्थित हो मत लगातार छीन मुद्दा शुरुआत मे धैर्य निरन्तर महत अत्यन्त आवश्यक अछि